हेलो
हँ हँ कहियौ की हालचाल छै
ठीक छै
अच्छा अच्छा आइ छलहुँ भइर दिन ऑफिसेमे छलहुँ
हँ हँ
अच्छा
हँ ऑफिसे में छलियए
आओर कतहु केना नय भेलै
नय नय सुइन रइव कऽ ओ रहै छलहु हेँ दू दिन बिजी छलहु हँ बाद बांकी हं छुट्टी रहै छै हँ काज देखलहु अपन इम्हर उम्हर कत
अच्छा
तहि सबके लऽ कऽ फोन बच्चे सब लए रहले ने तऽ हमरा लग रहलै तऽ बाते करै के टाइम नय त दू दिन से को स बाते नय केलिय हँ
हँ ई बे छै आ काज ऑफिस में काज रहल तऽ काजों में लोक बिजी रहले ध्यान स लागल रहै छै उम्हर काज दिस लागल रहै छै
हँ नय ऑफिसमे ठीक छै ऑफिस नय में नय रहियै तहन तऽ हमरा फेरो ककरो स बात करऽ के टाइम नइ भेटै छै
ह
हमरा ऑफिसे मे टाइम भेटैय बात करऽ के आ ओना छुट्टी हँ छुट्टी रहे छै तहन हम करोसँ बात नय करै छी टाइमे नै रहय यै से तते काज मे भिर जाय छी अपन निजी काज मे।
अच्छा-अच्छा-अच्छा लंच-लंच घरे से लऽ कऽ आबय छी।
हां लन्च सब घरे से
अच्छा।
तै दुआरे घरे से अप-डाउन करय छी हम।
हां-हां। से तै बढ़िया काज करय छीयै, घर से अप-डाउन करय छीयै, अपन रहय छीयै, अपन घरक खाय छीयै अपन। ठीके यै से तै बढ़िया बात छियै। उहो बात किछ छै तखन उम्म और-और बात कहियौ? नया समाचार?
हां बारिश सब भेलय की?
बारिश, अ हमरा सबके कहाँ भेल हेन हल्का फल् का भेल बस तकरा बाद तकरा बाद ओहना जे देख ओहना रौदा जे रहय छै से रौद-रौद रौदक गर्मी रहल भैर दिन
हमरा तै भोरे से फरीदाबाद से ल क इम्हर मथुरा तक खूब आय पैन भेल ऐ।
हुं हमरा सबके पैन हेबै नै बारिश हैब बारिश हेबय नै करय छै, खाली रौदा उगल तेहेन प्रचण्ड रौदा उगय छै बस
कतऽ अहाँ-अहाँ सबके अरिया नगर तरफ?
हां। कनि-मनि छीट-फुट भो कनि-मनि हल्का फूफा भेबो केलय बस भऽ गेलय तऽ बस तक कतो मेघ ऐल कनि-मनि भऽ गेलय बारिश भऽ गेलय एक मिनट पाँच मिनट करीब भेल फूफा बस चैल गेल।
नै हमरा सब दिस खूब पैन भेल आय भोर मे आबा काल मे बुझियौ एक घंटा डिस्टर्ब केलक ऐ पैन।
सगरे पैन, अच्छा
हुं बढ़िया नै चाएर पाँच दिन फरीदाबाद के तरफ तखन सात-आठ दिन पईने छै, ह-हुं।
अच्छा।
ऐखन रोज परय छै।
औ आब गाम सब गाम सब कहिया जाब
गाम अगिला महीना मे।
अगिला महीनामे कोनो काज छैे तहीए कूनू काज छै तै लऽ कऽ
बरखी छै दादी के तै मे जैबय।
अच्छा तकरा बाद अच्छा तकरा बाद फेर साल मे एके बेर गेलौं, एक बेेर साल मे जाए छी।
हूं-हूं।
अच्छा।
हुं।
अह तहन तै ठीक यै और और कहियौ और कुनू खास बात कहियौ।
बस कही तै चैल रहल छै। नै तै हुं-हुं।
नया ताजा भेलैन की किछ नै।
नया-ताजा मे अखन तऽ कहाँ किछो रहै।
अच्छा राएत के काए बजे ऑफिस से काए बजे निकलबै।
आब निकलबै। हुं आठ बजे भऽ गेल छै टाइम। हूँ।
नौ साढ़े नौ बजे कते काल टाइम लागैया जाय मे।
बस नौ साढ़े नौ दस बजे तक पहुँचबै। अखन निकल गेली तऽ।
अच्छा-अच्छा।
अच्छा और ल लाइट सब रहैया ओता।
हां-हां लाइट सब रहै छै, हुं।
जे छै अच्छा।
काएल छुट्टी छलौ, रैब के छुट्टी दै या।
हां सैन, रैब।
दु दिन छुट्टी दैया।
हुं।
सै-शैनो के छुट्टी भेल, रैबो के छुट्टी भेल।
हां।
अच्छा तहन तऽ बढ़ियाँ रहैया, तहन तऽ बढ़ियाँ यऽ।
हां। हुं। और सब की कर रहल छी, अहाँ कहिया जाएब गाम।
हम सब दु एह एके बेर छैठे मे जाएब, दिवाली के बाद एके बेर छैठ मे जाएब अपन ओतऽ रहब। दस-पंद्रह दिन रहब तै के बाद आएब, सब आदमी एके बेर जाय छी साल मे एके बेर गेलौ। छैठ मे गेलौ बस।
हुं गामो पर जाके आब गाम पर कियौ छै ने रहै नै छै आदमी बोर भऽ जाय
हां गाम पर कियौ नै रहै छै आब।
छैहये नु।
हुं छैहये नै साएह बात छै, वाएह बात छै। आ आब परदेशिया सब सबटा पहुँचल, गाम पर पहुँचल। तऽ छैठे, छैठे मे छैठे मे एक बेर सब पहुँचै छै।
हां सब अपना हिसाब से छैठ मे गेल या, दिवाली मे गेल या, दिवाली छैठ त मे तऽ भए गेल, दुर्गा पूजा मे गेल हे हुं। दुर्गो पूजा मे बहुत आदमी जाय छै।
हां सही बात छै, दुर्गो पूजा मे जाय छै।
हुं।
ह, आ छइठमे जाइ छै तऽ ई ई भ जाय छै जे अपन सभ आदमी र सब आदमी एक सब आदमी एके संगे रहैय छै अपन के संगे अपन पाबैइन तिहार भेलै आर फेर सब आदमी अपन चइल आयल।
ह
आओर सब कहियौ छथि गाँव ग गाँंव सब में कुसियार सब होय या भेनाइ शुरू भेल की? गाँव सब मे कुसियारसब होइया आब।
गाँंव सबमे हँ कतौउ कतौउ उपजैत छै आब चीनी मिल लगतै तखन हेतैय।
हँ चीनी मिल अपना सब दिस ज हे लगतै तकरा बाद दे हेतेय कुसियारा खेती हेते हँ तकरा बादे गुड़ भेटतेय।
हँ सुनलियै आब शुरू करतैय हु।
बढ़िआँ बात छियै जते हँ बढ़िआँ बात छियै।
मिल सब जते छल ह बन्द ओकरा सबके उद्घाटन कर दै।
उद्घाटन कऽ दे हँ सही बात छियै सही बात छियै।
हुं हुं।
और ताहिके बाद की कहै छै। गाम पर अथी सब होइय कि नहि त सब्जीसब होइया कि नहि तरकारीसब तरकारीसब भेल कि नहि किछ तरकारी तीमनसब किछ।
नहि खेत पथार घरड़िए पर जाइ अपन अपना लेल। जे अपन उपजेल सब । हु घरड़िए पर ज होइ छै अपन बुझलियै।
अच्छा।
ह।
आ चौ
घरारी छै हमरा सबके फैल तैल छै आधा से जादा बेसी तऽ बनल छै।
हँ।
हू।
आधा पड़ता छै।
हुं सब परते छै घराड़ी कते ऊ बनेतैय लोक घरे ओ ओते जते घर छै बनल ओते ओहिमे तऽ रहि नय सकैया।
कहिए नहि सकैया।
उहू उहून।
हुं ई बात तऽ छै लोक लोक सब रहैत रहैत गाम जाइया अपन रहल जतेेक दिन इच्छा भेल रहय या ताहि के बाद फेर चलि आबे या।
हुं।
चौको चौराहा सब आब लागैत रहै छै सुन लागैत रहै छै। तखन जेत बारबैय केओ छैहे ने। बाहरक आदमी सब गेल जे रहल दू चारि पाँच दिन जे रहल उहा सब अपन सब
हू।
हु वैह सब उएहसभ होइ छै, तहन तऽ नया समाचार आओर कोनो नहि छै।
हू नया समाचार हूं। आब शुरू भेले आब गाम सबमें, आब रहते मेला ठेला। जन्माष्टमी से लऽ कऽ।
हँ। जन्माष्टमी शुरू हेतै काली पूजा तक, सही बात छै, जन्माष्टमीयो अपना सबके बहुत बढ़िआँ जकाँ मनायल जाइए। भगवान कृष्णके देखे वला रूप होइ छै ओहिमे, बहुत जगह बनायल जाइ छै।
ताहिके बाद दुर्गा पूजा भेल। दुर्गाओ पूजा में बढ़िआँ जकाँ पूजा होइ छै, दुर्गा पूजा तऽ बहुत- बहुत विस्तारसँ भेल, अहाँ गाँवमे होइय कि नै दुर्गा पूजा।
नहि हमरा गाँवमे तऽ गणेश पूजा होइ छै।
अच्छा!
गणेश पूजा होइ छै, हमरा गाँवमें।
हँ गणेश जीे के मात्र। गणेश जीके पूजा भेल सही बात छै। दुर्गा पूजा होइ छै, ज दुर्गो पूजामे बढ़िआँ रहै छै। सब आदमी के अपन भेट भेल, दुर्गा पूजा में एक दिन से कुमाईर भोजनइ है
हूं- हूं।
आ ताहिके बाद जहिया फेर भऽ गेलै तहिया। ब्राह्मण भोजन भऽ कऽ, विसर्जन- विसर्जन भऽ जाइ छै। हू से बात छै।
बढ़ियां रहै छै, लगैत छै।
बढ़िआँ लगै छै जा- जा धरि लोकसब रहै छथिन, ता धरि बढ़िआँ रहै छै, ताहिके बाद अपन फेर
हूं। हूं।
ओहिना कऽ ओहिना भऽ जाइ छै, लेकिन जाधरि रहै छै ताधरि बढ़िआँ रहै छै। ई बात ते छैहियै, गाम पर आदमी गेले तऽ आदमिए रहला से सभटा चीज होइ छै, आदमी नहि छथि त केओ नहि छथि। आदमी रहलथि तऽ सभ किछु छै। से बात तऽ छैहे। आओर नया ताजा कहियौ कोनो।
हं जे छै एमहर। गामे में किछ होते रहऽ के जोगार, हनकर रह के प्र फसल ओर लऽ लेने मधुबनी मे लेकिन आब किछ। आमदनी के स्रोत हैय तै तैय के बाद अब गाँमे में में रहितौं।
गामे मे रैहतौ, सही बात छै। गामक ह मोन गाम मे मोनो लैगतेै, आ मधुबनी मे बने ओतऽ ओतऽ बनेने नै हेबै?
नैय -नैय ओतऽ प्लट छैय। गर्दन मे हू, हू।
तहन तऽ बढ़ियां या। गाम पर ओतऽ किछ जोगाड़ हेतै, तहन तखने बनतै।
हुँ।
हँ, ओतौ तऽ खोल रहल छैय, चीनी मिल सब तऽ खुजिए रहल या मैर। सम्राट चौधरी कैह रहल छै, आबै जाउ! सब आदमी आबै जाउ! आब जखन जुगाड़ हेतै, तकरा बादे किछो हेतै।
से सही बात छैय। गाँव पर जे गाँव पर जे छै, हँ -हँ कहियौ। हँ, गाँवो पर जे छैय, आब तखने हेऽत। जखन जे गेलाके बाद जखन सब किछ व्यवस्था हेतै, तकरा बादे किछो हेतै, से बात छैय न।
हँ।
हँ, तऽ गामो सब पर आब, जे छैय से ओना तऽ ओना किछ तऽ, पहिने सँ तऽ बढ़ियां भेलै हन आब। गाम घर क व्यवस्था सब आब।
हँ धीरे -धीरे भऽ रहल छैय।
धीरे भऽ रहल छैय।